जीम मां प्रगति तोतानी थी ॻाल्हायां छिंंदवाड़ा मां, तव्हां काथां?
मां हितां छिंदवाड़ा मां, मां भी थो ॻाल्हायां।
अच्छा! तव्हां छा कंदा आहियो?
मां अ कपिड़ा कटंदो आहियां कपिड़ा कटे कटे कटंदो आहियां
समझ में न आयो कपड़ा कटे धी कटनंदा थोरो समझाए ॿुधायो कहिड़ो कम तव भाई। कटपीस वारा आयो छा भला?
हा हा असांजो साड़ियुनि जो दुकानु आ। असां जे
न न हिन साड़ियुनि सां गॾु असां इअं
अच्छा अच्छा ॿियो छा रखंदा आयो?
असां साड़ियूं, सलवार सूट, अउ इहे पेंट शर्ट जा कपड़ा।
लहंगा चोली रखंदा आयो? लहंगा चोली रखंदा आहियो छा? अच्छा अच्छा त तव्हांजो दुकान काथे तव? अच्छा इतवारी में तव। ॿियो ॿुधायो?